आाज री हो बोलो
कट कट के आवाज आ रही नमस्कार अहाँके के छौ नमस्कार हेलो हेलो हेलो
अब आवाज आ री है
आ रही है
यार पता इस नेट मैन इ्मार करू हू है न इमे तमीज है न सारा ाटा फ्लो कर दिया
हँ त जल्ी करी तैन दो कल करबादी मेरी जल्दी कर एक कॉल करस जल्ी करह
त पूरी आ रहि ह न मैथ
हेलो इधे मर जान ठ की जगह परर जा क क्यो मरी है ल हेलो
आवाज आ रही है
हँ त चीज रुक जा नेट खोल अपना आवाज क चली जा
नाम न त मैने खोल लिया अब वाइ नेट खतम न कर वाईफाई कने्ट कर रखा वाईफाई भी पूरा आ रहा पता न इसमे कैसे नहि आ रहा
ई अंगगर मतब भढर जगा छै
क्य वो हँ ओ तोम्हार कल है फोटो भेजा त देखा ना उस नेटवर्क देख पे आे है उमे
हँ फोटो फोटो चलला करीोल फोटो वाली बोल है
हँ जाउ दो मिनटसँ निकाललहु उस वाले को तुम पहला सन्टेन्स बोलियौ स्टार्टिंगसँ
पहला वा मतलब पहले नंबर का हेलो हो पता त ब न मनना देखल देखना ने आ आदिय नर कह हो फोटोवाल आ क मार र ज लगी लगी ली ल काम अभी आवाज नी अगर नेट नहि चल चलै नामी लिखा रहा पर फर पता नहि दिमाग मे जब गू भर रहा तऽ गूई रहेगा आवाज न रही अन्धा न आवाज आना रहीसो नेट चलना रह करी वई फाई नेटाटिय मतलबी बी चला ब मतलब आ वैल मुझे मारबी बता खोपरी मारनी
वाइफाई से करह अब एक इस आई डी को लॉग इन करके देखो अपने फोन मे फर से वह पुराना जिम टोन फ्री हो टोनि ब
हेलो
हँ
हओ जडली जाबी
अरे यार तुमहारी आवाज अब बु ठीक आाज होगी ने सारी आदिल लैंग्वेज हिन्दी होगी परसके बाद जो करेंगे मै
हँ एक कॉल शिवाली
ह लास्ट बचडे क्य चारो
हँ चार होगी मेरी दो एक खाली दो कोलगी एक चमन त खाली
चल कोई न चाप धू बोल रही की न पी पाँच के बाद न कि कोल आ औ इठ्ठे होए पाँच हजारै पाँच हजारस तरहे
ह देखते है पाँच पूरी पाँच पूरी होने के बाद देखत है कितनी आउंगी
हँ इसलिए त मैं क रही थी अब ओ कपी फिर वो मतलब में अब त इर ाटा ही परेशानी देखू फोन कनेक्ट कर रखा ह इसलि
हँ आओर न फेर देखलियौऔ तुम्हारे मैइडी लो इन हो आबै युवाली्यूकि फोन उसका मम्मी वाली जो ह व त कर लूंगी पर
ज काम तऽ देदे अपना फोन मुझे सान को अपलब फोन दे देगे मुझे शाम को करलियए
हँ हँ शाम को मैं कर लूंगी अपने शाम को वैसे तुम दस बजे के बाद कर लियीौ क्यूि मैं तुम्हं जब करना हो जब कर लूंगीं दस बजे के बाद मुे गिराूगा तुम
हँ दस बजे के बादी मिललग त सक फन आओर और तू क दी एक बार फोन कर केने फोन दे दी मेर बात करनी ह
कठहर लेने गए हैं क्या त व क्य वहाँ पइ ने त प जाइ आर हँ हँंने कहि दिय बक आयुष जे थोड़ी देरमें मै भी न इस कॉल कम्प्लीट होने के बाद ने फोन चार्जिंग में लगा दूंगी पूरा कर लूंगी स
हू हू आर क्य क दय तमसी हेलो हेलो हेलो हेलो हैेलो हेलो हेलो हेलो आ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ह हेलो हेलो